हेलो।
हँ हेलो।
जी नमस्कार।
नमस्कार कहियौ की समाचार छै।
जी बढ़िआँ अपनेके।
ठीक छै सब।
अच्छा भोजन भात भऽ गेलै।
नहि एखन नहि भेलै ने एखन तऽ। बनबै केले बनिए रहल छै तकरा बाद हेतै।
हू। अच्छा आओर ओम्हरका मौसम एखन केहन अछि।
मौसम ठीक यए गर्मी ज्यादा छै। ठण्डा बहुत कम छै।
अच्छा पानि नहि पड़ल अछि।
पानि नहि भेल हँ तीन दिन लऽ कऽ बरसा एक्कोमसिया नहि भेल हनि।
अच्छा हँ। अखन तऽ बहुत बेसी गर्मी सभ दिस। पड़ि रहल छै बरखा के कोनो आसार नहि नजर आबि रहल छै।
बहुत बेसी बहुत बेसी गर्मी छै अच्छा।
तऽ अपने की करै छी।
हम अहाँके जॉब करै छी अहाँके। ब्लड बैंकपर हम काज करै छी।
अच्छा वाह बहुत बढ़िियां कोन ठाम करै छी
हम गुुरगाँव मऽ करै छी रहैत छी दिल्लीमे काज करै छी गुुरगाँवमे
अच्छा बाह
हुँ
तऽ ऑफिससँ छुट्टी भऽ गेल अइछ नऽ
हँ ऑफससँ छुट्टी हो गेल छै ऑफिससँ पाँचे बजे छुट्टी भऽ जाइ छै। तऽ पाँच बजे छ बजे तक करीब घर पहुँच जाइ छियै।
अच्छऽ असगरे रहै छी
नय - नय पूरा - पूरा पूरा परिवार राखै छी परिवारकेँ संग रहै छियै
अच्छऽ - अच्छऽ ओ तखैन इम्हर मिथिलामे कोन गामसँ छी
मिथिला मे हमर गाम छी बहेरा थाना जानै छियै
दरभंगा जिला
दरभंगा जिला
हँ - हँ
तऽ बहेरा थाना पड़ै छै बहेरा थानासँ ओतयसँ पाँच किलो मीटर दूर छै। हमर गाँव दरभंग - दरभंगा जिला पड़ै छै बहेरा थाना पड़ै छै।
अच्छऽ गाम केँ नाम की छी
गामक नाम छिये अधलोआम
फेरसँ कहियौ
अध लो आम
अधलो आम
हँ अलोआम
आ एकर उच्चारण कनि समय लागत हमरा सब कऽ आओर हम पहिल बेर सुनबो केलहुँ अधलो आम हँ
हँ
अच्छा
हँ पहिलबे - पहिलबे सुनबे केलियै
हँ बहेरा थाना सुनने छियै लेकिन ई गामक नाम नय सुनने छियै
हँ
अ तखन अहाँ कऽ गाम कऽ अगल बगल कऽ की विशेषता छै
हमरा गामक विशेषता किछ नय छै हमरा गामकमे छै बगल अगल बगल मे छै जेनाकि छै आओर गाँउ छै सजुआर छै जेना माँवबेहट छै ई सब गाँव छै हँ तऽ एयसब गाँव केँ गामामे एखन कोनो विशेषता नय छै ओहेन तखन चलै छै
कोनो प्रसिद्ध भगवती स्थान
प्रसिद्ध भगवतीय स्थान नवाद न आ प्रसिद्ध भगवती स्थान छथिन नवदा भगवती स्थान छथिन नवादा छथि हमरा सबसँ हँ - हँ - हँ हमरा सबसँ कनिएक तीन चाइर - चाइर किलो मीटर दूर छथि
अच्छा ओ ओतऽ कोन दिन लोग दर्शन लेल विशेष रूप सऽ जाय छै
ओतऽ माताक के ओत माताक दर्शन कर लेल दुर्गा माता के जाइ छै दर्शन करैके लेल
नहि नहि कोनो विशेष दिन छै ओहि लए जेना शनि मंगल
कोनो दिन नहि छै सब सात दिन जा सकै छी
अच्छा अच्छा अच्छा तऽ अहाँ सब जाइत रहै छी ओहिठाम जो गाम मे रहै छी तऽ
हम गाम गेलहुँ तऽ जरूर गेलहुँ बती ओतऽ ल दर्शन करै लए जरूर जाइएा
अच्छा
हम हुँ सभ जाइ छी अपन कहियो कऽ
तऽ गुरगाँवसँ गाम तऽ सालमे एक दू बेर ही जाइत हेब
हँ एक बेर छठि मऽ तऽ जाइते छियै छठि मे गेलहुं अपन ओहिमे दस पन्द्रह दिन रहलहुँ तकरा बाद फेर आबि गेलहुँ सभ सब आदमी सभ आदमी संग हँ दिवालीके दू दिनके बाद गेलहुँ आ ताहिके सभ आदमी गेलहुँ आ संगे सभ आदमी आबि गेलहुँ तऽ छठि मऽ पूज पूजाके कार्यक्रम जे जहाँ होइ छै सब गाँवेमे होइ छै
अच्छा
हूँ
ओर ई अहाँके जे टास्क भेटल अऽ अछि ओहिमे अहाँ कते कम पूर्ण कऽ चुकल छी।
एहिमे हमरा चा ई चारिम टास्क छी।
अच्छा
जे बात कऽ रहल छी ई चारिम छी हमरा
हँ बहुत तरह के समस्या से आबि रहल छै कियक बेर तऽ रिंग नहि सुना करेत अछि कॉल रिसीव कऽ लिय से नहि आवाज नहि
हँ हँ रिङ् तऽ एको मिशिया सुनय पड़ै छै
हँ
बिना रींगेके रिसीव कऽ लियौ कॉल
हँ अच्छा अहाँके ई बुझ बुझल ऐ एकर बारे मे ई जानकारी अछि कि यदि किनको एक सए अस्सी मिनट भऽ चुकल छै तऽ हुनका हम फोन नहि कऽ सकै छियै।
ई हमरा नहि बुझल यऽ।
हू दू चारि गोटा के हम ग्रुप से एखन नम्बर नोट कऽ के जे फोन करऽ लगलियनि तऽ हमरा अहिना किछु समस्या आयल।
हँ हमरा हमरा ठीकसँ नहि बुझलियै।
अच्छा
हूँ
ठीक छै तखन।
अहाँ कतऽ रहै छियै?
हम कटिहार मऽ रहै छी।
कटिहार अच्छा। आ आर आ गाम कतय छियै? कोन जिलामे? मधुबनी जिला अच्छा हऽ
ठीक छै नरवार ई उम्हरे छै न झंझारपुर दिश छै नरवार।
हँ हऽ झंझारपुर दिस छै बिदेशर स्थान छै ओइठाम प्रसिद्ध। मन्दिर आ ओ ओइ स हँ ओइस आगाँ जैब तऽ अररिया संग्राम जत मिथिला हाट छै कनि आगाँ।
हऽ हऽ
हँ ओहि सब ठाम आस पास में
हु तऽ अहाँकेँ केँ टा तास भेलै अखैन तक
हम ई दसवां म छी।
अच्छा दसम छी।
लेकिन अपन रिपोर्ट हम जेनरेट कऽ कऽ देखलो तऽ प्रभावशाली नै ऐछ
अच्छा
हऽ
हु तकरा बाद जे
सामान्य बातचीत तऽ अए म नै मानल जाइ छै न प्रभावशाली। तऽ गप तऽ हम कऽ रहल छियै। तीस मिनट तक गेल अऐ मैक्सिमम कॉल लेकिन ओकर इफेक्टिव टॉक बहुत कम देखा रहल ऐछ।
अच्छा
हऽ तैय दुआर ओइ में पेमेंट नै बनल ऐछ
हू से बात छै।
हऽ
हँ ए एगो केओ केलखिन हँ जे केलखिन हँ
हँ मीनू जी छथिन कोई हँ हुनका तऽ लगभग लगभग पच्चीस सौ रुपैया केँ पेमेंट बनल छन
हँ पच्चीस सौ केँ भेठल छैन।
भेटियो गेलन पेमेन्ट हुनका
हऽ हऽ आइब गेल छन
हँ अच्छा अच्छा बड़ियाँ बात छै
हऽ हऽ नीक छै और ई यै में ई हेबाक सही हमर हिसाब स कि जेना जेना अहाँ टास्क पूरा केने जाइ छी जों ऐछ अहाँकेँ इफेक्ट टीव जा दू टाका पाँच टाका जे ऐबाक छै से अबैत रहतै न तऽ प्रोत्साहन भेटतै सभ
हँ हँ ई हमर हमरो हमरो दिस स छै हम हमहुँ यैह बात मानै छियै जतबै काल लोक गप करे ततबा भेटे ओकरा एहन बात नै छै जे दस मिनट नै केओ आठो मिनट केलकै तऽ ओकरा आठ मिनट में जे है
हँ आ ओइस ओइस ओकर शैली में सेहो सुधार हेतै यदि कम पाइ एतै तऽ ओ बुझतै न जे हमर गप जे बातचीत जे भेल से प्रभावशाली नहि छल तऽ एहिमे सुधार के आवश्यकता छै से ओ बुझि जेथिन
हँ तऽ इ हिसाबसँ हमरा भेटल हेँ
हँ आओर ओ स्टेप बाय स्टेप अगर हुनका ई अबैत जेतै तऽ ओ आगू नीक काज कऽ सकै छै
हँ हँ सही बात छै इहो सब प्रोत्साहन हेतै प्रो्सन
अखेन अहाँ सऽ हम गप कऽ रहल छी एकर एक रुपआ बनलए तखेन आगा हम और ध्यान रखबे ने कि हम और नीक सऽ ब चित करी तऽ
प्रभावशाली ढंगसँ बात कऽ छिए हम हँ सही बात हँ सही बात छियै
तेय
हूँ हँ बात तऽ सही छै
सेय छै अखनू पूर्ण रूप से बुझे मे नहि आयल अछि
हँ
हँ जेना ओ जयचन्द्र झा जी के हम फोन करे लए चाहलियनि तऽ हुनको मे हमरा देखा गेल कि ओ जे हुनक यूजर नोट रजिस्ट्रारड जबकि एना तऽ नहि हेतै ओसभ तऽ एडमिन छथिन
हँ
आओर नहि लागल नऽ वएह लिखल आयल नऽ यूजर नोट रजिस्टूर से लिखल आयल से दू चार गो एकटा संग के जे हम कॉल केलियनि तऽ ओहू मे आयल
हू
तऽ नहि बुझि पाबि रहल छियै
हूँ हू ई बात छै हू हू
के संग संग किछु किछु सुधार तऽ हेबे करते ऐप मऽ
हँ सुधार तऽ हेबे करतै
हँ
ई पहिल बेर लोगे ई काज कऽ रहल छै
नहि नहि अपना सब शायद पहिल बेर आयल छी ई काज पहिने भेल छै ओ
हँ तऽ अपनेसँ पहिने आयल छी पहिल बेर आयल छी
हँ
काज तऽ भेले हेतै एहिसँ पहि पहिले भेल हेतै
हँ एहि सऽ पहिने जेना ओ हेमचंद्र झा जी सब जे छथिन ओ सब समूह मे देख देखियौ ने गप्प कऽ रहल छथिन जे एहि से पहिनयो हम सब केने छी आन आन भाषा मऽ बहुत बहुत रास भाषा पर काज भऽ रहल छै खाली मैथिली नहि आन हमरा सभके जानकारी नहि अछि
हू
हँ
सही बात छिये
अच्छ
हेबे करतै से तऽ किछ नय किछ तऽ हेबे करतै
हँ - हँ समय केँ संगे सुधार जरूर हेतै
हँ समयक संग सुधार है तै सब कऽ
हँ आ शायद ई पहिल टास्क जे भेटल अछि नऽ अपना सब कऽ ई चरण यदि पार कऽ जाइब तखैन कनि सहूलियत बुझैत
हँ सहूलियत लोक केँ हिम्मतो बढ़ि जाइ छै
हँ हिम्मत बइढ़ जेते आओर ई वाला टास्क कनि छै कनि अंजान लोक सँ अंठिया लोग सँ गप्प कऽ केनाइ कनि छै हँ मुश्किल लगै छै लेकिन ओ अनुवाद सब वाला काज जखैन एतै
हुँ
तऽ भऽ सकै छै बहुत गोटे कऽ कम्फर्टेबल लगतैन
हँ सेहो भऽ सकै छै
हँ आब एहिमे देखियौ नय हम अहाँक चिन्ह रहल छी नय अहाँ हमरा चिन्ह रहल छी आओर गप्प केने जा रहल छी तऽ कनी छै मुश्किल टास्क छै
हँ मुश्किल तऽ छै
हँ
लेकिन लोक कऽ करबाक तऽ छै इहे तरीका सँ करतै
हँ तऽ ई पहिल चरण तऽ यैह छै जे फोने फ्रेंड तऽ अहाँ कऽ करए पड़त
सही बात छै सही बात छै
आओर इहो छै अपन घर परिवार समुदाय कऽ कतेक लोक कऽ अहाँ जोइड़ सकब नइ जोइड़ सकै छी सब कऽ ई बुझेनाइ ई ऐप के महत्व बहुत गोटे कऽ विश्वास तय हेतैन अपन जानकारी दै लऽ ओ नय चाहथिन
हँ इहो बात छै
हँ